हँ कनेक्ट भए गेल कौल्हका गाँवके भोज के बारे मे किछु बुझल यऽ कि नहि
नहि एगो फोटो भेजलकै रहए तऽ ओ देखलियै रहए
के भेजलक रहै फोटो
अनुपम गेल
ह कथी सबके भोज छलै
याह चावल दालि तीन चारि गो सब्जी रहै एगो शायद आ ह आ अथिक रहैया आलू परवल के एगो पनीरके एगो सायद सजमनि सब जका बुझाय छै एगो आओर किछु रहे फेर ओलक चटनी रहे ओहिके बाद जे छै पापड़ चरौरी तरुआ रहै तीन चारि रंगके आ ओहिके बाद ह भोज बढ़ियां रहे सकरौरी कहे छै बड सुन्दर रहे
ह भोज मोन से लागै छै केलकै हन बात छै चारि भैआरी छै सभ मिलि कऽ फेर बहीनोसभ छै बढ़िआँ खर्चा कयने हेतै नहि तऽ दालि भात वाला सब भोज भात अपनासभ तरफ पनीर सब कहाँ केओ दै छलै
ह सुन फोटो भेजलकै हन घर सम जे देखलियै हन सायद रहय बाकी हम देखेबो आ ठीक रहै अथी वाला पत्ता रहे कोन पत्ता कहै छै ओकरा
पूरेमे छलै की
हँ पुरैनके पत्ता रहै तऽ बड़ सुन्दर लागै छलै ओहिपर
पुरैन‌ के पात पैघो खूब होे छै ने ओ पर सामान सब अंटलो हेते सरिया के
हँ आ पूरा बढ़िया सैतल सामान लागे जे सब्जी सब पूरा नहि होइ छौ आ ह
बुझलैए ने
हँ तऽ बड़ सुन्दर बुझाय छै ओहै कहलक सकड़ौरी जिद्द करऽ लागल दोस्त जिद्द करऽ लागलै
कहलकै एक गिलास आओर मारलियै सकड़ौरी
सकड़ौरी मे देने हेतै बढ़िया सँ काजू किशमिश सब बहुत
ह सकरौरी मे बेसी दूध जे छै गरगरे रहै छै ने तऽ नीक लागै छै तऽ बहुत सबके देखलहु बनाए दै छै पानिगर जकाँ दूधे दूध रहत आ मखान बुनिया ई सब की कहे छै काजू किशमिश गाम मे ई सब बहुत कम मात्रा मे दै छै ओहि कारण बढ़िआँ नहि बनै छै
हँ बुनिया जे दै छै ने ओ बेकार के करै छै सकड़ौरी
अच्छा सकड़ौरि मे बुनिया नहि पढ़ै छै कि कम दैके चाही लेकिन बुनिआँ तऽ कनि रहै छै शायद यौ
नहि देतै तऽ की दिक्कत छै आओर बढ़िए ने बनतै बुनिया फूल कऽ अथि बनि जाइ छै आ तुरन्त खट्टा हो करक
नहि बुनिया अगर बुनिया नहि देत तै तऽ पूरा दूधे दूध जेका न लागतै ओ पियएमे
मखान अहाँ दियौ ने मखानके अहाँ अथी पाउडर दियौ ने
हँ मखान यूज कए सकै हमरा लगैए बुनियाँ जे बेसी दै छै ओ सस्ता सुविधा में निपटय लए चाहै छै तै दै छै की
तऽ मखानके अहाँ पीस कऽ देबै तऽ ओ आओर ने बढ़िया होइ छै
सकड़ौरी सब भोज मे बजट खूब चलि जायइत सकड़ौरी बनबय मे
हँ सकड़ौरी सब जाइ ने छै मिक्स भेज सकड़ौरी सब ई सब भोज मे बहुत अति कै दै छै
ह तैयो सकड़ौरी बनबैमे अगर एक हजार आदमी के भोज करैत हेते तऽ कते दूध सब लागैत हेते
एक हजार आदमी के भोज मे तोरा ह कते दू सौ लीटर दूध
दू सौ लीटर दूध भेलै फेर ओकर मेनजन मखान बादाम काजू किशमिश ई सब जते दै सकिए ने
हँ काजू किशमिश बादाम ई सब पीस क पूरा बढ़िया सा दूध उध बढ़ियासँ औठ कऽ बहुत तरहसँ बनेै छै एक से एक कलाकार सब होइ छै बनबै वाला सब
तहन कलाकार छै आब तऽ ओ ने हलवाइए आबै छै बनबै लए नहि यौ
हँ कस्तारा वला दही रहै सेहो लेकिन एकरा सबके बाल्टीन मे जे छै से निकालि दैय
किया बाल्टीन मे निकाल के दै छलै
ओ परसै मे दिक्कत होइ छलै कस्तारा वाला तऽ ओकरा बाल्टी मे निकालि कऽ तहन ओहि
ओकरा बारिक नहि हेतै लागै यै तै दुआरे पुराना हँ बनैमे पकड़ैमे कनी दिक्कत रहल दहीे के स्वाद दही के स्वाद सब छलै बढ़िआं
ह कहलके ठीक रहै
हू दही आइकाल्हिमे सब ट्रेंड मे चलि एलै हन कच्कारा वला नहि तऽ बहुत डिब्बो बला देलक
हँ डिब्बा वला कच्कारा वला
हूंम्म दूध ओरिजिनल रहै छै तहने ने नीक लागै छै ओना थोड़े नीक लागै छै
हाँ आइता पूरा सबके भोज देतै
अच्छा आए द्वावदशा छियै
हँ आय तऽ सब कऽ हँ पूरा गाँव कऽ निमंत्रण दतेै आब आय तऽ पूरी सब वाला भोज हेतय पूरी सब्जी सब खीर सब
रसगुल्लो सब हेतै
हँ रसगुल्ला तऽ हेबे करतै हलुवाइये छै उम्हर पंडाल जकाँ अथी सेहो केने छै गिरेने छै
पंडाल मे खुआबै छै कि बर्षा आर दुआरे
बरसाती वला ओहि साइड गिरेने छै बेल गाछ नहि रहो
हँ हँ
ओहि तरफ जे छै से एखन पंडाल गिरेने छै
तोरेमे लोग खाय छै आ इम्हर एकड़ वाला दलान मे शंकर वाला दालान मे हलवाइ रहै छै
हूंम्म एखन तऽ शायद गाँवमे बरसा तरसा खूब भेलै हन आइ भोरमे तऽ भोज कहूं दिक्कत नहि के दै
नहि ओ व्यवस्था ओहि हिसाब से केने छै
हँ कतबो व्यवस्था केयने छै एगो वर्षा भए जाइ छै तऽ दिक्कत तऽ भैए ने जाइ छै
दिक्कत तऽ होइत छै लेकिन ओकर समाधान आब पहिले सोचने छै तऽ कम ने दिक्कत हेतै
हँ पहिलेसँ ऑप्शन निकालि लेने छै ओ तऽ नीक बात छै तहन ओहिसँ निपटि लेतै ओनाहुतो ओकरा सभके समांग के कमी नहि छै खूब छै
ओ हॉं
बीसगो तऽ कमसँ कम हेतै ओकर अपन घरेमे लोक हमरा जे लगैए
एक सौ से उपर पाहुन आयल छै
बापरे एक सए से उपर पाहुन पाहुन सब तऽ पाहुने जकाँ हेतै
जे होय नहि कहलक बांय हम कहलियै जे ई कहलकै की ओतऽ बांटु हम कहलियै रे बांटे तांटे बला बात की करबी ओ सब तोरा बांटऽ थोड़े देतो
हूँ लेकिन ओहे ने जरूरत लोक के जरूरत हेतै तऽ बिना पाॅंत मे गेने वाला नहि होयते छै टहल मतलब जतय लैत रहे छै सब्जी सब ओ सब निकाल दियै लेकिन ई गेलै तऽ एकरा एहन जरूरत नहि बुझले ई गेले तऽ अपन बैसल बैसले कनी देर भोजन अपन केलकै
बैसिकऽ अपन गप्पशप कयेलखिन भोज देखलखिन आओर घर आबि गेलखिन नै
हँ कहलक जेबै हम कहली बिलकुल जेबै किए नै जेबै
हॅं जाए किएक दोस्त महिम छियै तऽ लोक जेतै किए ने
हाँ कहलीयै ओना लोक अथी रहै छै एहि सभमे लोक कहतै तऽ नहि जेतै तऽ इहो खराबे बात छै
तहन की ई सबमे तऽ सोचैएके नै चाही काज परोजनमे नहि गेलियै तऽ कथीमे जेबै
उएह नऽ अपन गेल रही ल क अपन आयल आइ ते छेबे करे त सबके तऽ
आय आमोे के व्यवस्था छै की
नहि बुझलियनि आम नहि हे एतै ओना आम के सीजन छै तऽ आम होयके तऽ चाही
खोजी मे आम कोनो एहन रहिते तऽ आम ताम रहतै
लेकिन कते ओनाहिए तऽ बहुत रहै छै कतेक लोक खेतै
हँ लोक एते आइटम अपना सबमे मिथिलाञ्चलके बीसोगो आइटम देबै तऽ लोक मना थोड़े करै छै
वएह नानी वाला भोज में देने रहिय लोग कहाँ मना केलकै खेलकै तऽ खीर रहै
दे देबै जते देबै ओते गो के पेटके खोल भए जाइ छै लोग घीच दै छै हूंह
खीर खीर जे रहै ओके बाद जे छै से रसगुल्ला रहै ओहिके बाद आम रहै दही रहै तैयो लोक कहाँ मतलब अथी होइ जे आ सभ लोग खाय हर चीज
लाऽ शाम बाला खीर हैत
हँ
कि नॉर्मल खीर छलै
नहि शाम क खीर हम नानी वाला भोजमे शाम क खीर ओहि समय मे सुपौल मे मिलबो नहि करै बेनीपुर से मंगवेलियै रहैय
ह हमरे गाँवके बढ़िआं बढ़िआँ भोज सब हमरा छुटि गेलै फेर गुज नहि हम नहि रही फेर मेट्रो गुजैरि रहलाह ह
अच्छाऽ एहिबेर चल पच्चीस तारीख के छियै
पचीस अगस्तके कि
नहि इएह पचीस
पचीस जुलाइके नहि हेत गेल
किया
पच्चीस छब्बीस जुलाइके हमर प्रैक्टिकल एकग्जामके डेट दऽ देने छै
ओ
ओ ह ओ ओहो नहि हेतै तऽ छब्बीसके अगर बी पी एस सी के एग्जाम छियै आसपासमे तऽ अगर प्रैक्टिकल नहि रहतै तहन तऽ गाँवमे रहऽ
ओ एकर कहिया एते डेट जे कतय सेंटर देलकै हँ
हूँ आय छब्बीस छी छब्बीसके एग्जाम छियै ने आय कतेक छियै दस तारीख छियै ने
हँ
पाँच दिनमे आबि जाय दस दिन पहिले आबैत छै
अच्छा
दस दिन पहिले आबि जाय छै कत्तऽ सेंटर छै
तऽ पन्द्रह तक एतै पन्द्रह सोलह तक
दस दिन पहिले आबै छै कि हँ दस दिन पहिले हम आबै छै बी पी एस सी मे
ओ
तकर बाद दू दिन पहिले दस दिन पहिले सिटी आबि जायत दू दिन पहिले अथी आबै छै ह मतलब कोन कोन एग्जाम सेन्टर कोन जगहपर छै ओ मात्र दू दिन पहिले आबै छै
ओ
बी पी एस सी वला तऽ फॉर्म भरने छै ने
हँ हँ भरने वएह छै लड़ रहल पच्चीस के भोज छिय ओहि मेना बार बार फोन करे छै जे आब जाइ यहाँ बीसे के आबि जाइ हं लेकिन कहलियै हन नहि छब्बीस के लेकिन छिय हम सोचै छियै उएह आस पास मे कतहु देबे करतै
हँ तऽ कहबै नहि आरामसँ चलि जायब अगर ओहि आसपासमे जायब तऽ परीक्षा दए देबै की बीपीएससी के कोन एहन कहै छै तैआारियओ तऽ ओतेक बढ़िआँ नहिए छै
एह
एग्जाम खाली दैएवला बात रहतै
हँ
हुँ
इएह छियै सोचने बाद की
हू
आब जब छो परसो
हँ आबे छी टाइम त भए गेले हे हमर अहाँ के तऽ कॉल लाग चारि बेर भए गेलै क हो
हँ आब हमर आब हम ही तोरा फोन करबौ त कर तोरा आब त हमरा लाग आबी जो